हेलो हँ ठीक छी
हूँ
हँ हँ ठीक छै हँ हमहूँ ठीक छियै की सब करै छीय में किछौ एखन खाना बना के एलाउ ये खाना बनी गेल
हँ खाना बनि गेल आब नहेनाइ सोनेनाइ हैत
की सब बनेलियै
कुमरौरी आलू के सब्जी रोटी भात मसरी दाइल इहाँ सब बनलै
कुम्हरौरी आलू के सब्जी बनेलहुँ
हँ
कुम्हरौरी बनेने रहियै
हँ बनेने छलियै घर पर कुम्हर फड़ल छलियै
कुम्हरौरी बनबैमें तऽ बड़ मेहनत छै ओकरा घसू पनि गारू तखन बेसनके पीसू सिलहु अथी जत्तामे तहन घोर उ तैमे बड़ मेहनत लागल हैत
हँ मेहनत तऽ छय ही है तीन चारि दिन कऽ कऽ कनी कन्नी क बनेने रहहि
उ बेसन जात मे पीसेने रहियै कि मशीन में
नहि ओ मिक्सर में पीसने रहि जे छल
मिक्सर में
जात तऽ छलै लेकिन ओहि में पसैल गेलियै बड टाइम लागे छले हाथ दुखा जाइ छल
जातमे तऽ पहिलुका लोकसभ तऽ देखै छिय सोहारियओ पकबै छलै तऽ जाँतेमे आटा पीसै छल
हँ लेकिन आबक लोकके नहि ने होइ छै न के
ह ह से तऽ छै जेना नबका अ चाउरक भात खेल क लोक तऽ उ चाउर धानो जे छै से उखड़ेमे कुटै ढेेकी में कूटै उखड़िमे कूटै आकरे भात बनबै छलै
हँ पहिले के लोको तऽ मसाल्लो सब कुटे के खा आब त सब चीज खरीदबे होइ छ
कुटि कऽ आ सिलौट लोढ़ी पर पीस कऽ कूटि कुट कऽ तऽ कम सम। पीसे के बेसी खााय छल
आबक लोक के नहि ने पाज लगतै
हँ आबक लोक सबके पहिलुका लोक के जे भेलै से आबक लोक के कतऽ से पार लगतै
ओ त मिक्सर में पीस लेलिये जल्दी जल्दी दुआरे
ओ
नीक तऽ होइ छहाते
हँ हँ
ओकरा फुलबो करे छै ई मिक्सर वालला जल्दी फुलितो नहि रहैत छ
इएह तऽ कहलहु जे जांत वाला रहे छै तऽ बढ़िया रहै छै आ सु सुआदो बेसी जाते बलामे रहत
हँ ओ पिसाय छै ई तऽ एनाये काटि खोटि दै छै मिक्सर में पिसाइ थोड़ी छइ
अदौड़ियो सब जे जात मे बेसन पीस दालिक के खेसारी दालि ऽ या बादमे दालिकऽ आ ओ ओकर जे अदौड़ी खोटियो तऽ देखियौ कहीे सु्वद लागत
हँ
ब चल त आट छै हँ से तऽ फेेकबे करतै हां ह से सब तऽ होइ छै चक्की पर तैँ ने लोक नहि दै छलै चक्कीपर अपने पीस लै छलै बैस कऽ आ पहिलुका टाइम मे इहो रहे जे अहाँ पीसे छिय तऽ पाँच गोटा अङंगना मे य ओहो सब मिल क पीस
हँ तऽ सबके सब क दय छले आब केकरो मे किओ देखैयो ले नहि आबे छै
आब तऽ देखै के पाबनि तिहारमे केओ गीतो नाद एकरत्ती गाबि देत आ ओ के कऽ देत पीसैवला
बियाह दान में तऽ केओ जबे ने करे या अंगना ककरो आ पावनि तिहार मे के जायत
हँ तैँ ने कहलक ओ गीतो गाबै लए लोक नहि आबै छै आ पहिलेके टाइममे तऽ लोकके जाँत पीस दै चूड़ाके टाइम रहैत छलै तऽ चूड़ा कूटै छलै सब क सब कुट दै
हूँ
हमहुँ सब बच्चा रहियै तऽ माँ सब चूड़ा कुटै तऽ कुटि दियौ
जाउ आबक लोक के कहाँ होइ छै स
ह केओ घानिे लारलक केओ चूड़े कुटलक तऽ हमरासभके तऽ ठोकरा देल नहि होय तऽ हमसभ घाहानिये लारियै माँसभ अपन कूटै छलै
ककरो स ककरो केओ टोकै छलियै बाद ककरा की कऽ देते आब
तैँ ने पहिलुका टाइमके बात आबक लोक करतै से थोड़े हेतै त हँ आ
हँ
हम तऽ बनेलहुँ दालि भात आ भिण्डी आलूके सब्जी आलूके चोखा
अच्छा भिंडी खेत मे फड़ल रहै कि कीन कऽनलियै
जाउ गाँवमे रहिकऽ कीन कऽ खायब खेते मे रहै दूगो गाछ तऽ ओएहमे अपन फड़ रहलै
ओ
गाँव घरमे लोक तऽ गाँव घरमे लोक तरकारी कीन कऽ खाइ छै लोकक जगह रहैत छै अपन उह सभमे कतहु भिंडी रोपि देलहुँ कतहु बैगन दूगो रोपि देलहुँ अपन करैत रहैत छै
हँ बैगन के तऽ हमरो छै मैरिते के गाछ भिन्डी एखन रोपबे केलियै हन फरलै हर नहि जनम्बे कोरैछै
नहि नहि हमर भिण्डी फड़ैया हँ ऐगते रूप हमर फड़ैत छै भिंडी आइसँ नहि फड़ैत छै हमर तऽ बहुत दिनसँ फड़ै छै बेसी गाछ नहि छै वएह दू तीन गो रोपने रहियै तऽ अपन भऽ जाइ छै मिलाजुला कऽ
हँ आलू सब फेट क भऽ जायइत हैत
खरीद कऽ आनियौ तऽ ओ रहत सुखायल नहि नीक भिण्डी रहत आ गाछ क तोड़ कऽ बनबियौ ओकर देखियौ तरकारी खाय कऽ केहन सुन्दर लागल
जाउम आधा से बेसी तऽ जुआले लऽ के दऽ दै छै
आ सुखायलो रहैत छै ने जुआल तऽ जुआएल सुखायलो रह
हँ
ताहि दुआरे अपन किु किछु रोपि लैत छी अपन उएहमें सँ बाड़िए झाड़ीमे रहल अपन हं
घीरा सब नहि रोपलो
घीराासब तऽ रोपने रहियै नहि भेबे नहि भैलै गाँवमे कते हर संंखा कत रहय होइए
हँ
हर शंखा छोटे गाछ में कहै छी काटि देलकै हँ तऽ एक कए बेर तीन बेर रोपलियै आब हरा संखा एक बेर देख ले तऽ छ छोरत नइ ओ चीज के
हूँ
नहि रह देलकै काटि देलकै सब
जं हर शंखो सब जान के कबहि ते होइ छै
हँ तऽ होइतइते छ
हमरा तऽ लत्ती यए लेकिन फड़ै नहि य एखन एखन चहिरे रहल य हँ हम घीरा रोपने छलहुँ झुगनी रोपने छी बैगन भिंडी
ओ नहि एख नइ खा ह तैँ ने कहलहुँ गाँवमे लोक रहतै आ तरकारी कीन कऽ खेत
अहाँ सबके खतम हयत तखन हमर फड़नाइ चालू
हमरा तऽ घीरा स सब नहि छै लागल
भिंडी य सब ने
हँ भिन्डी छै से तऽ खीरो फड़ैया दू गो चरि गो के रोज भोर क अपन निकलि जाइछै खीरो खीरा रोपने छी बारी मे ह वएह तऽ कहलहु जे बाड़ी मे एगो खीरो के एगो गाछ धऽ देले ओहो अपन भोर के चारिगो गो त निकलि गेल
ओ साग सब नै रोपने छी
नइ साग सब नय रोपने छियै
हूं साग तऽ हमरा बड्डइय गेनहारी के पटुआ के
हूं साग सब बड़ सुन्दर अइ सीजनमे खाय में लगै छै लेकिन ह कट आ त ह हँ पटुआ के दलि सग्गा आ भात ज खैइयौ चिबाबियो के नइ जरूरत पडत
हँ लस लस होइ छै न
हूँ आ स्वादो बड़ सुंदर लागत खाय में आ गर्मी में फायदो करे सब चीजके लेल ओ नीक छै तै ने तनी दिन नहि छिटलियै नहि बुझलियै धियापुतास सब नइ छै नमहर छोटे छै सब बिआ अनतै छिटतै तै सब दुआरे नइ केलहौं
हूं बिआ नइ छला घर में
वएह नइ घर में कतहुसे रहतै एय
फूल स बावकेेलक ने
हँ हँ फूल केेलिए ओ गेन्दा फूल नइ य ओकर बीआ छिटने छियै आब गाछ हेत तीरा नइ छिटलें तीरो छिटलियै हन कन
हँ हमहुँ छिटलौं हन बहुते गाछ जनमल ह
हँ तीराके गाछ गेन्दाके गाछ एकर सबके बिआ तऽ छिटने छ
तखन तऽ फूल हयत आब कनि दिन में
हँ हँ हेतै नइ तऽ रोपलियए तऽ हेबे करतै फूला लागै छै तहन तऽ तते फूल हयत गेन्दा फूल जे की कहू
ओकरो देखलकै हरशंखा काटि लेलइए
नइ ओइमें हम दबाइ तबाइ मारने छियै ओकरा नइ काटऽ देबै
हूं और अहाँ नइ नहेलहुं सुनेलहुं
जाय छियै इहे बच्चा सब के भेजलिये स्कूल आ झाड़ू पोछा केलियए हन आब चलि जेबै नहाइ लए गाँव सभमें नइ बुझै छियै कतेक गन्दा लगै छै घर दुआरिमे बुझले यए
हँ माइट पानि थाल सौंसे रहै छै
तऽ ओकर साफ सफाइ एक दिन नइ करियै तऽ नइ नीक लगत केओ लोको आयल देखलक तऽ की कहैत छल हूं तै दुआरे साफ सफाइ केलियै हन आब चलि जेबै नहाय लय टि नहि आ
आइ बच्चा सब लै टिफिन नइ बनेलिये
हँ हँ बच्चा सबके देलियै परोठा भुजिया भोरे बनेलियै गेलै ओ सब लऽ कए
अच्छा इस्कुल लग में छै कि दूर मे
छै दूरे ओतबू लग नइ छै
तखन तऽ साइकिल से जाइत हेतै
हँ से साइकिल सब आबै छै चलायल अपन साइकिल से गेल आ साइक किल्ले से अपन एल पहलुका जबाना म तऽ सा किल सब रहबो नइ करैय टायर गाड़ीसं हमसब हमसब त टायरे गाड़ीसँ चलि जइयै
पहिलुका जमाना वला बात कतऽ छै आब देखे छियै टायर गाड़ी कतहु देखाइतो नइ छ
एतुका जमाना में हमसब जे बच्चा रहय एते र गेल ककरो वएह पर बैठ गेलहुँ इसकुल चलि गेलहुँ ओतऽ फेर उतरि गेलहुँ
हँ पहिले लोक लटैक जाय कोनो गाड़ी पर
तऽ लटक जाय आ टायर कत‌उ जेतै सेहो ने बुझियै सीधा बैस जैयै कत‌उ जाइ दूर में उतार दिऔ आ ई नहि मोन मे सोचिये जे आब ओतय से हमरा पेरे घोरे आबे के छै चलि जइय फेर ओतयसँ पेरे घरपर चलि एब
पहिले लोग बैस जाय पहिले एते डोर नहि छलै ककरो से ककरो आब ककरो गाड़ी में बैठैयो मे डोरे होइ छै की करत कतौ लऽ जायत
हँ से तऽ जेना समय बदललै तहिना लोको बदल गेलै हनसब